हेलो।
हँ की ठीक छीये।
हँ अहाँ अपन बताउ ठीक छियै।
हँ हमहहुँ ठीक छियै।
हम तऽ टहइल रहल छियै कनि बाहरेमे।
तऽ
ई असोरा पे
अच्छा रोड पे।
अहाँके की भ रहल छैय।
बैठल छियै।
आर कीसभ भऽ रहल छैय। अच्छा बैसल छियै काजपे नहि गेलहुँ आइ। नहि किछो बैठल छी।
काज प गेल छी, काज पर आयल छी, तऽ हम स्टॉक मे बैठल छी।
अच्छा तऽ और सब बढ़िआँ यऽ ने।
हँ सब बढ़िआ है।
हाँ सब बढिया है त नै ग्राफ स की
कि सब
नहि एखन तऽ नहि बनलै ह खाना। लेटेसँ बनतै मम्मी एतै तऽ कनि देखतै बनेतै।
कथि आइ अहाँ
कथि आइ अहाँ
नै बनौलए।
हम आटा लगा देबै, आटा साइन देबै। मम्मी ए तऽ रोटी बन
कहलहु।